की हाल चाल यौ
ठीक छै यौ अपन कहियौ
ठीक य खाना पीना भए गेल
ह हमर तऽ भेल आ आहा हमर रहै भात दाल रहै आ करेल के जे ओ भरलका होइ छै
ह भरुआ करेला जे होइया
ह ओ नहि बढ़ियाॅं रहितो बनलाक के बाद अच्छा लागै छै खायमे
हमरा पसन्द यऽ खूब
हूँ
अगर मीट मछली नहि नहि अगर छै तऽ एनहि एनाहिए कोनो आइटम हमरा एकटा चाही हँ फेर हाँ फेर हमरा अथियो पसन्द यए अहाँके पटुआके साग
हाँ पटुआ के सागो बढ़ियां होइ छै लेकिन लर ले करै हमरा नहि नीक लागैए
लै ले आ तब तऽ अहाँ ओ वहो सब्जी नहिये खाइत हैबै उ उ अरे जकरा गोल गोल आदमी काटे जयौ जमीन क ओल नहि ओल नहि
तऽ
देखियौ हम नाम ओकर बिसरि रहल छी
हाँ
जकरा छीलके ऊपर से हल्का छील के काट के बनबै छै की ने कहे छै अपना सबके तरफ खूब खाई छियै अपना सब ओ तऽ ओ तऽ ओर ओर बेसी लड़ लड़ होइ छै
ओहा हैतय हमरा याद नहि यऽ हमरा साथ कनी लागै खेसारी के होइयै
अच्छा
ओ बड़ नीक लागै तेल देलाके बाद
हमराठ हमरा एहिठाम डेली अहाँके दिन मे कोनो ने कोनो एकटा साग बनबै टा करत डेली नियम से तीन सौ पैंसठो दिन ओर रात रात मे अहाँके सेवई ई दूटा चीज ठीक छै जे कर नियम नियमित रूप से मीट मछली अगर नहि छै तऽ ई बनबेटा करै छै
आब तऽ भाभिये ने खाना पीना बनबै हैत
हाँ हाँ आब तऽ उहै तऽ छै की बनेलक तऽ खेलउ कसके पहले तऽ चलू हमरा ठाम ई रहै कि कि काम वाली के रहै ओ बनाबे तब आ कोई अगर घरके लोग अगर नहि छी ओ अगर खाना बना त खानामे कोनो अहाँके स्वाद नहि रहत
नहि ओ तऽ अपना जेनाने बनायत
ब बनबै छलहूँ देख बाड़ी जे होइ छै ओ सीधा खाना स्वाद ले नहि बनबै ओ खाना बन पैसा ले बस ओ अथी कए दै छै खाली कि हाँ भाय हमरा हमरा चूँकि महीनाके लास्टमे पैसा मिलत
हुं
त ओ बनबैय छैय, ओहिमे आओर ओकर कोनो इ नै रहैय छैय स्वाद रहना चाही, इ रहना चाही
ओना मुखतह अहाँके कोन-कोन भोजन पसन्द ये?
हमरा, देखियौ हमरा बेसी ओना मीट-मछली रहए त खुब बढ़िआं हँ लेकिन मरचाइ ओहन नै होना चाही
ह, तीखा कम खाइ छी।
हँ तीखा पहिले त बिलकुले नै खाइत रहियैय
हँ आब धीरे-धीरे कनी-कनी खाय लगलिए।
धीरे-धीरे आब खाय लगलिए तें मतलब मीडियम रहैय बहुत तेज नै
हँ।
पहिले त एको रत्ती नै खा पाबैत रहियै आब-आब छै कि आब खाय लागलियै त मीट-मछली
उएह न
आ सादा खानामे चावल, दालि, चोखा, आओर कोनो इएह सब सब्जी
हुं।
सब्जियोमे की कहबैय ठण्डाके समयमे मटर-उटर इएह सब ने। हँ हमरा एहिठाम अहाँके पटुआके साग भी खुब बनैये।
हँ जे मार्केटमे मिलैय छैय उ अहाँके अच्छा लागैय इएह ने?
हमरा एहिठाम छैय की अहाँ एक तरफ मीट-मछली बना दियौ, एक-एक तरफ पटुआ के साग बना दियौ। त आदमी मीट-मछली के हमरा एहिठाम साइड कए देत।
ओ एत्ते अहाँके पटुआ खाइए अहाँ ओहिठाम यौ।
हमरा ओहिठाम ह-ह। भैया-भैया जे हमर आबैय छथिन भागलपुर सँ
ऐं
ओ जाइत काल अपन-अपन अथीमे कारमे
ह-ह
पटुआ साग कीन कय भरि लै छथिन कारमे
ओतय फ्रिजमे राखि दैय
आ ओतय अपना-अपना तब अपना भैया अपने-अपने जब ऑफिस-ऑफिस सँ आबैय छथिन त अपने से ओकरा बिछलक-चुनलक भैया, हँ तब भागल अथी भाभी हमर छैय बड़की भाभी छियैय भागलपुर के
ओ
तऽ ओ एम्हरका ओतेक नै जानैय छै एहि दुआरे की पटुआ साग तऽ अपने सबके एरिया-एरियामे छै ने।
हँ।
पटुआ साग ओम्हर नै ने होइ
एम्हर पानिके कारण एम्हर होइ छै जादा।
पटुआ साग भए गेल अहाँके कतय तक ई पूर्णियां, अररिया, सुपौल, सहरसा इ इएह सब लोकेलिटी मतलब सीधा समझियौ जे मिथिला रीजनमे। मिथिले रीजन-मिथिले रीजनमे होइ छै
हँ खाइतो छै इम्हरका लोक बड़ा चाउसे
हाँ जाउ
साग के हमहूँ बच्चा बढ़ियाॅं लागे रहे हमरो लेकिन एक दिन की भेल अच्छा से नहि बनलकै रे दोसरे के ठाम खेल खैलौं रेहे अच्छा बनेलकै डायरेक्टे जेना सिम्पल बना कऽ दए देलकै ओ तते हमरा तीतापन लागल
हँ वएह चीज छै ने ओहि मे ओहिमे जे छै ने जमाईन देल जाय छै
हाँ छौकै
छौंकै छै उसब चीज अगर अगर नहि देबै तऽ ओकर तीता अलगे होइ छै
आब एकटा होइ छै पाइन अलग आ साग अलग ई नहि नीक लागत
हाँ ओ नहि उ उ नहि र की तीतापन जे रहै छै उ अलग अलग टाइप के रहे छै पटुओ साग अहाँके दू तरहके होइ छै
ओ
जे बड़का पत्ता वाला
ओ
एकटा होइ छै छोट पत्ता
कहियो ने एगो हाइब्रिज होइ छै एगो देशी होइ
नहि दुनू देसियए छियै
ओ
दुनू देशीये छियै हाइब्रिड नहि छियै छियै की देखियौ छोटका पत्ता वाला जे भेलै
हूँ
विशुद्ध रूपसे साग जे अहाँके जे अहाँके तीत लागैये
ओ
आ बड़का पत्ता की होइ छै ओ अहाँके तीत नहि लागै छै
नै
लेकिन आदमी ओकरा उ उपजाबै छै के उपजाबै छै तऽ अपन सबके एरियामे सोन किजा यै
ह्म्
पटुआ के साग जे छै बड़का पत्ता वाला ओकरे गाछ जे होइ छै त पत्ताके तोड़ कऽ बेच लेलक छै आ ओकरे जे गाछ बचले ओकरा की करै छै गड्ढा मे दए क ऊपर से माटि से या ईटा पत्थर से ओकरा दबा दबा पइन में जब ओ पूरा सड़ गेल तब ओकरा निकाललक
ह्म महके बङा खराब
ओकर ओकर पर ऊपरका छिलका हटेलक तऽ ऊपरका जे छिलका होइ छै
ह्म हाँ
सोन के जे अपना रस्सी होइय या बोरा जे होइय सोनवला बोरा
हाँ
केने ओ भए गेल बोरा आ ओकर अन्दर अन्दर के भए गेलै सौंठी संठी तऽ अपना सब गाँव देहाात में टाट वाट जे बनै य
चट बार नहि तऽ दीपावली दिना तऽ आनैए पड़ै छै ने
ओ हुक्कापाती में
हँ हुकापाती
हँ तब वोह व्है छियै पटुआ के साग पटुआ के साग अहाँके ई दू तरहके होइ छै एकटा छोटका पत्तावला ओकर खेती आब धीरे धीरे कम भए लगलैए एहि दुआरे ओकर उपयोग एकेटा चीज मे छै अहाँ सागे टा
हँ
बड़का प
तऽ ओ पानियोमे भए जाइ छै जमीनो पर भए जाइ छै
हँ ओ कतौ भए जे
हँ लेकिन ई बड़का पताल पानि चाही
पत्ता एकर एकर मेन छै खेती टाइप के होय छै कियकि ई भए ई भेल दूं चीज ने पत्ता अहा साग रूप बिक गेल आ ओर ओकर जे बचल ओकर पौधा चल ओकर रह तन की बना लियै
अ एकटा डोरियो बनि जायत
हँ सब चीज भए जाय छै उने कहावत छै ने आ केम के दाम बला हिसाब साहब सएह चीज छै ओकरा मे
हेलो कराइ करै छै कोनो भी चीज
हँ तऽ तें ओकर खेती जे छै कनिटा
वल्यूबल होइ छै
अहाँ कहियौ अहाँ
छै कि नहि
कोन चिज
दही दूध सब नीक लागैया कि नहि
ह पहला तऽ हम मतलब डेली हमरा दूध चाहबे करैत रहे दिन मे या राति मे जब ओतय रही बाहर नइ गेलो रहा तब तऽ हमरा डेली दूर हमरा चाही ने बाहर निकल गेलियै बाहर निकलै के बाद की होइ छै ने
हँ दूध दही नइ लए पाबै छै से मीट मछली खाएँ लेतै
दू दूध में तऽ सबे बड़का दिक्कत भ छै बेर बे मीट
ऑटूयो आ जोगियों
ह ऑटू के आब आब जते देर तक ओ दूध के अहाँ ठबै ओते त तऽ खराौ दस मिनट से अहाँ खड़ा छियै दूध नइ उबलत आ एक बेर मुरी घुमबियौ ने दूध उबलके गिर जायत
हुँ ओ तऽ छै आ बैचलर लाइफ मे अहाँ की सब करबै
इसभ चीज नहि होइ छै इसभ चीज नहि छै संभव हम
हुँ
नीक नीक तऽ लगते य
आ रोटी खाय छियै जादा कि भात खाय छियै जादा
राति मे तऽ रोटी चाही ओना दिन दिन मे तऽ चावले खा लेलहु व चावले खाय के चक्कर मे तऽ पेट निकलि गेलै या
ऊ हुँम
चावले खायके चक्करमे तऽ हालत हालत खराब छै
चलू ठीक छै तऽ हमहुँ नहाबै लए जाइ छी
ठीक छै ठीक छै सर ठीक छै